फीक कहू
रहू दन्दनाइत रहू जोर से बाजू ने गलामे आवाज नहि छै अहाँके गलामे कथी किछु छै भऽ गेल छै
हँ
ऐसे त भरि दिन चाइिय तोरे चिललाबैत रहै छियै
आ अ जााद त
कहने रहिये कि हमर एगो दोस्त छै एना एना काज करे छै त ओमे हमरू बात करू ने
कथीमे काज करै छी
ओ एगो दोस्त नहि छै जे डांस सिखाबै छै ओ रेस्टोरेंटमे ओते पार्लर वाला छै
हँ
ओकरे के
अच्छा पुछलियै हन तब पिया बतेलकै जे एतेक अच्छा नहि छै
तऽ किछो सिखेतै ने अच्छा नहि छै तऽ मतलब कि किछो सिखेतै ने नॉर्मल
मतलब ओते जॉब उब के प्लेसमेंट नहि अचछा
तऽ कतेक नहि छै प्लेसमेंट आब ओ जयबै दू लाख कीनि कऽ देबै ओहिसँ अच्छा छै ने नॉर्मल केनूँसँ सीख लै छियै
ओ
देखियौ आब की करबै ने कि मानि लियौ कि दू लाखके तऽ नहि करबै तऽ केनहु से जा कऽ नॉर्मल सीख लै छियै अपन आ वही अपन रहतै ह
हँ इहो ठीके छै
तऽ एहि ल बात बात करू ने तऽ ओकरासँ करबै तऽ कम नहि भए जाय आओर ककरोसँ करबै तऽ जाादे ने ल तऽ ओकरा जान पहचान छै
हू ह ह
त ओकरेसँ बात करू आ बगलेमे छै तऽ चलो जेयबै आ ओतऽ आओर केनहु जेयबै तऽ ओतेक अच्छा नीक निकतै ओतय तऽ थोड़ा आदमी जान अथी सिखल छै ने सभ सिखाइयो देतै
हँ ठीक छै हम बतआब
आ मान मान लियौ कि ओतय प्लेसमेंट नहि हेतै लेकिन ई त रहतै ने कि कोइ एयतै जेतै त के ओहिमे तऽ आदमी आबैत जाइ छै ओकर नाम छै ने होटलके।
हँ।
ऐसे ही आबैत जाइत रहै सीख लेबै त ओतहि कर लेबै काम।
ठीक छै बतायब पूछ क।
ह्म। बड्ड जल्दी जल्दी फोन कटि जाइ छै पता नहि की भ जाइ छै हमर फोन मे।
ह नेटवर्क न लगै छै। च
हँ रिचार्ज ने। अच्छा त एलै त कहलियै रिचार्ज कर दियौ त अहाँ से त ओहो नहि पार लगैत छै। कहलियै तीन महीना। कल द देम त न।
चुपन कहलिये ओ कहलै अंडा लब ले ते नहि अविअ। ह।
प नओ बजे कबै। त अंडा खेबै। हुंडी खेबै। चीची आी नहि त बजर ख।
क। त फेर मंगले बार छै।
दोसर दिन नहि आबै छै ए मंगल के बाद खा ले खाायके रहै त दिन से कहाँ रहियै।
अच्छा हम चीज उऊज जे जानलियए है से एक दिन। पास्ता बनाब ने।
त कलिये लेले आयब पास्ता ओहीसँ की कहलियै एन्ने ने पैसा ल लैत छै लेकिन एक चूर भर क पास्ता देत ओहोमे नहि त ओन्नसँ लेबै त नीकसँ पास्ता लेब त बना देब कनि चीज धऽ क सभ। क्रीमी पास्ता सोचलिए बना देबै क्रीम।
हँ।
त बन्दो अ छैबे बन्दो छै कि नहि बन्दा।
हँ।
सभ ध देने रहियै।
कथी।
हमरा त लगले बंबई है। तो कोई बात न चोखी त क ब। कोई बात नहि टोखे छै त टोखे ध खा देब।
खतम भ गेलै हमरा। की पता रहै।
कल सुबह न जेबै।
हँ।
तखनि चोखे ले जाइ ब्रेड छै नहि। नहि तस तनिक नहि मिललै त ब्रेडे मंगवा लेती रह ब्रेडेछ धऽ देती र ब्रेड पकोड़ा। त जााता
हँ त छै
अभी तऽ टाइम भऽ गेल छै दुकानो बंन्द भए गेल एेते खाना पीना नहि खाायके छै खा लेलियै
ह नहि ओत नहि
ह हँ एगो चिललाब एगो बाज जे लगल किी खइ ने पटपथ मस छोड़ छै ने
अच्छा ह
केला छै पाकल देखहु ने कहलियै कि
हम तऽ चलि जायब हम तऽ चलि जायब दस आठि आसातेके ट्रेन छै हमर
जाउ घूमू फिरू स करू कपड़ा सब लऽ जेबै टोनी लऽ जेबै
की करी हमरा तऽ कहै छै जे आइ जाइले हमेशाके
तऽ की करबै देख लिौ जाउ ठीक लगत
लेकिन फिर पैसा ैसा एतौ के तऽ हमर कटि जायत
तभी की करतै बात करियौ नहि हयत तऽ देख लियौ जो ठीक लाग
देखै छी पप्पा सेनि त तऽ पुछबै की
इ अहीं के डिसीजन छै अपन लेबै क की पप्पा से पूछबै या मम्मी से पूछबै
हँ जइए कि नहि जइए
ह्म जे जे भइ त पैसो नहि उऊड़तै त सा छै ने छै
ह आ
नहि किछो कहलियै कार्बेट आ जायत तऽ केेला पक जायत केला भऽ जायत का के मूल से पियतै मिलको छै कि नहि पियै छियै ई कुत्ता सब ब्ड बाजै छै ई सबके काम धाम नहि रहै छै खाली भोकैत रहै छै
बहुते कुछ थी हो ने
क के बच्चा सब छै ने बड्ड बाजै छै एम्हर
हँ
ओ नहि ने बात करै छै चुनचुनी आके बताारी ने बात करै छै
ककर मतााजी।
दुनिया क्य।
ई कैसे।
ई हमर दोस्त न। जकर शादी भए गेल छै। ओकररीे म तारी चुन चुन।
अच्छा।
नाम नहि ने बाजै छियै एहे ले मुनमुनिया चुन चुनमुनिया कहऽ दै छियै किछो से किछो दोसे ने छै। अभियो कर आल छै त। आब तऽ हमरा बहुत दिन भऽ गेल। गेल छै बात वात कर नीक से नहि बात करै छै झगड़ा भऽ गेल। तऽ कखनो काल मैसेज कर देत हँ एना कर देय छिये नहि ते नहि करे छीियै ओते नहि बात करे छी। नीक सब छोड़ दऐ कट देतै तऽ हालचालके। आ टाइम छै सात त तरह भेल छै ने तऽ तनाँ दस मिनट कर दै छैिय ओकर बाद सुूति जेबै जा खा पी तालााला मार देने छियै सभ करि देने छियै घर साफ केने छियै जेबै ध। खाना निकालबे हाथ पैर धोबै आ फेर सबके खाय ले देबै परोसबै।
ओ अच्छा।
आबी। करबै फिर बैठ करके सोतबै बड गर्मी छैे बाप रे बाप ई गर्मीमे की हाल हत आज ओकास से बतिियएलियै बच्चा से जकर महतारी नहि छै। ओकरे साथ बात केलिए। बड़ उदास रहे छै एतनी गो बच्चा खाना उना सब बना ले छै सब कर ले छै।
अच्छा।
नीकसँ ओ भी भाय के अपन कहने छै घरमे रह बतियाए
ह
आ बाप एक नमबर के पक्कड़ छै।
ओ अच्छा एह ने ब छै।
ह अपन नानी के तऽ नहि जाइ छै बड्ड कम जाइ छै एक या दू दििन के लेल जाइत छै आ नहि जाइ छै नानिते देख लेतै आ चलि जेतै
आज की भेले ने मम्मी आ। भ मम्मी आबैत रहे रोड पर से। तऽ पता ने केकरा ने केकरा ने केकरा दिन के कह देले कि ई बगल मे। ऊपर में नयका लागल छै रुम में आदमी जो। कथ रहै छै ओके दििय कह देेलै की कहाँ से आ गेल छी छोटका सब छै आब ओ ऊपर मे खड़ा हो के लड़का देखैत रहे मम्मी के।
अच्छा एहन बात छै
चोड़ने से विचार औदे कहै छिय आब तऽ हम त कहै छीिय ई तऽ कहियो के घर मे डाका डलवा देते पता चलते बुढ़ी आ के कहते चुटका जाच छियै।
कुत्ता छै ने पगला छै।
ओच्छा य बऽ गेल की करियै एत के तना एना के कुत्ता सब छै ने राथ मे जो गेलियै अहाँके लाबे ओ जेो पगला गाली दैत रहेे एना एना गन्दा गन्दा गाली पर हे कि मोन तऽ करे ओतऽ से भाग जोये आगे जायके खड़ा भऽ गेल री। फेर डर लागलै सोचलीै आके पत्थर चला के मारत। आब की करे वीडियो बना ले छै कही मारते तो ओकर वीडियो भा आ जत।
ह्म ह।
आइ जो से कुत्ता जो छै एक बेर बजलियै चर तऽ चुपकल साथ आधा दूड़ चल। गेलै।
बापरे
हँ हँ रखु रखु रखु।